ह
के टॉपिक हेतौ रेलवे रेलवे व्यवस्था के बारे में आई कनी बात करे छी त तोरा की लागे छौ अपन सबके रेलवे जे छै से तरक्की मे जा सकैत छै अगला आगे वला साल मे कि नहि हमरा तऽ जतेक लागैत छौ जे नहि भऽ पेतै तू बतो
अरे देखियौ एतौ ने मतलब बिहार के जे रेलवे सिस्टम छै ने खूब खराब छै पहिले ट्रेन टाइम पर देखि जनसंख्या बहुत जादा छै ई बिहारे मे ने ई पूरा देशे के दिक्कत छै एहि ले कियाकि जनसंख्या जते छै ने ओहि के अकॉर्डिंग ट्रेंन छै नहि अपना सबके पास जनसंख्या छै अपना सबके आब तीन कते तीन सौ करोड़ अपना सब पहुँच जेबै त आ ओहिके बाद अपना सबके रेलवे सुविधा बढ़िआं छैेहे ने ओते आदमी छै जेते ओइ मोताबिक ट्रेंन रहतै तब ने ओकरा सीट भेटतै आदमी जे छै बहुते जादा आ सीट छै बहुत कम आदमी सब इम्हर के
बहुत सही बात कहली आ आदमी बहुत जदा छै औ सीट बहुत कम छै और उहै संघे संघे अपन रेलवे के टाइमिंग बहुत गड़बड़ रहै छै जेकरा कारण कतौ भी जेनाइ एनाइ लेट भऽ जाइ छै जेकरा कारण आदमी के कन्फ्यूजन भ जाय छै जैसे आदमी गलत टाइम पर गलत ट्रेनो पकड़ सक छै जेनाकि हर आदमीके तऽ हाथमे फोन रहै नहि छै तऽ कोनो एहनो होइ छै न कि जे आदमी सब बुझे छै जे एते बजे हमर ई ट्रेन आबे वला यै और ओते बजे तऽ ओ ट्रेन आयले नहि रहैत छै ओ तऽ दोसर ट्रेन रहै छै आ जल्दी के चक्करमे आदमी बैठ जाइ छै आ ओ गलत जगह पहुँचा दै छै ई सबमे आदमी के हुं तऽ ई सबके चक्कर आदमी बहुत गलत जगह पहुँच जाइ छै
हूं सही कहलही तू अरे सही कहलही तू पता छौ की कर छै एतऽ एना ट्रेन के टाइमिंग जे छै सेहो किया होय छै एगो ट्रेन सा टाइम पर पहुँच नहि पाबै छै भीड़ के कारण तऽ किछु के कारण त किछु के कारण ओहिमे दिक्कत एल ओ ट्रेन अपन टाइम पर पहुँचनै ट्रन टाइम पर पहुँचल नहि तऽ ओहि के बाद पूरा ओहि से सिस्टम एगो ट्रेन नहि पहुंचल त ओकर पीछे वाला ट्रेन के टाइम गड़बड़ेतै ओहि के पीछे बला के टाइम गड़बड़ेतै एना होइत होइत पुरा टाइम गड़बड़ा जाय छै शेड्यूल सिस्ट गड़बड़ा मतलब अथ सब जे ओहो सभ सुनैत रहै छी आ ई निकाल निक ह के बजैत छै तऽ की बजैत छै कनिके दिन पहिले के बात छै हमहुं पटना से जाइ छी
एहन टेस केने रहै जनी के कारण बिहार पु के कारण पूरा जाम जाम जाम तू बता की तोरा संघे भेल छलौ एक बेर तऽ हम आगे के बात बतेबौ
जे किछु बहुत सही बात कहली तू की हमहुँ सुनने छलियै काल्हि जहन न्यूजमे कि जे ई बिहार पुलिस द्वारे एग्जाम दआारे बहुत उ भऽ गेल छलै जेकि गलत बात छै नहि होअ के चाही लेकिन सरकारोके ओहन व्यवस्था करऽ के चाही ब चा सब लै बच्चो सब एकदम एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहै छथिन तै द्वारे एतेक गलत काम लै उठै छथिन आ हमरा सङ्गे तऽ भेल छलौ की जे हम गलत टाइम पर गलत ट्रेन पकड़ा गेल छलै जेकरा कारण हम गलत जगह पहुँच गेल छलौ लेकिन ओते हमरा एगो बहुत नीक आदमी मिल्लखुन जेकि हम कॉलेजसँ नै जेना कऽ रहल छै तऽ हमरा पास ओहि टाइम पर पैसो नहि छलौ तऽ फेर हमरा संजोग एगो बहुत नीक आदमी मिललखुन जे नीक आदमी हम पैसा देलखिन ऊ पैसा के उपयोग कऽ कऽ हम अपन घर आब पेलियो हम तऽ एकदम दड़ि चुकल छलियौ ओहि टाइम तक लेकिन ओ आदमी हमर मिल्लखून जेकरा कारण हम घर पहुँच गेलियौ हमरा डर नहि भेलौ तऽ ई रेलवे के ई कनी मनी ई सब गड़बड़ हेबे करै छै आ उहे दिन तू कहलही हम तऽ कखनो भी रेलवे के प्रयोग करे चाहे छौ तऽ कखनो उ टाइम पर नहि रहे छै जेनाकि हम कलियौ हां उपयोग केलियौ हान तो हम लागैया हमरा
हँ बात तऽ सही कहालियौ गै ट्रेन के के टाइमं गरबर हौ छै तोरा संघे त बहुत खराब दहु यार केना तू एना फैस गेल छ ने दोसर से दोसर जगह चैल गेल ओता ही ओ आदमी ने तऽ आइ तोरा ई रेलवे के चक्कर मे तू कतऽ पहुँच गेल रहेतीन कियकि तोरा लग तो पैसो नहि रहौ कत से तू पैसा लेथि किछु अनहोनी घेट जेतै ओतऽ मतलब शुक्र छै भला मनुष के जेकरा भेट गेलो जे किछु पैसाथरा दू दिन को जे ती त तोरा की हो बता त सब त टाइम त्र सके देख क च चूा बहुत दू तीन बेर अथी कऽ कर ट्रेन पर सावधानी से चढ़ी उतरी
कि तू बहुत सही बात कहली जे आइ ओ आदमी नहि रहथिन तऽ हमसभ के बहुत दिक्कत होइ बहुत के ल क हमरा पास पैसा ओर सङगे सङ्गे फोनो नहि छलै जैस और दिक्कत भेलै ट्रेन चढ़े में हँ लेकिन लेकिन जल्दी के कारण हमूँ सब चैहेर गेलियै जेकरा नहि हमरा सबके नहि जल्दी नहि करबाक चाही ट्रेन सङ्गे कखनो भी जल्दी के नैय ट्रेन मे स आओर जल्दी से हमरा याद ला जे ट्रेन मे जल्दी के कारण आदमी सबके कतेक आदमी के मौत भऽ जाइ छै
हँ चहिए आय न काल आय न काल रोज कते कते ट्रेन एक्सीडेंट देखे ले भेटे छै ट्रेन के पटरी मे केट के तऽ भीड़सँ ट्रेन से गिर कऽ तऽ ई होकऽ ओ होऽ सब ो रीजन छै सेकरो रीजन से किछ ने किछ आदमी के होते रहे ी सब कही छै छै आगे चल तब किछ सँ किछ सुनै आओर ईसभ सुनैमे कतेक खराब लागैत छै कतेक एते बड़ा देशमे तऽ रेलवे सिस्टम एतऽ ठीक नहि भऽ सकैये
जे कि तू बहुत सही बात कहलही उ तऽ छैहे आ साथ साथ रेलवे के अपन रेलवे के व्यवस्थाओ बहुत खराब छै आदमी लड़की सब एकदम सेफ नहि महसूस कऽ पाबै छै एहन एहन आदमी स ब चल छै रेलवे मे कनि के हुनका सबके कनि और सुविधा अो द चाही छले नहि तऽ आब रेलवे मे यातायात करनाइ बहुत खराब भऽ गेलै हन अकेले आदमी जे नहि डरे छै कै ल कि एतेक एतेक दुर्घटना सब होइत रहै छै ताहि दुआरे आब एकदम डर के मह बैठ गेल छै बहुत आदमी लड़की एहि सब दुआरे रेलवे के उपयोग करना ह छोड़ दतेै
हू ई तऽ छै आदमी जेत हर तरीका के भेट ल मत्य द गाड़ीप सफर जना छोट कारण हो बहुत चैल सकै छियें लेकिन इह छै नै कनी ज्यादा भरका रहलो त तोरा भना बात केने केना रहत है इन्सान बात करइए जाइ छै आ ओहिसँ की होइ छै ने आदमी बहुत तरीकासँ डिस्टर्ब भऽ गेल मलब ओ तऽ किछु आदमी एहन दे कि आ लड़की सबके देखलक परेशान केलक झूठो के तऽ ओहिसँ की होइ छै लड़की ई सब कनि अनकम्फर्टेबल टाइप के भऽ जाइ छै जेकि बहुत दिक्कत ओकरा सब लए भऽ जाइ छै आ मतलब ओहिसँ की होइ छै ओ सब चाहलक जे आब नहि सफर करी से सफर करी तऽ सेफ्टी के देखैत करी सांझ भोर केकरो संघमे कर पड़ै छै अकेले ओ सब नहि कऽ सकैये कोनो आदमी मर्द चाही संगे सफर करै ले तऽ एहन सेफ्टी प्रोवाइड करै के चाही सरकार के कार के जे लड़की सब चाहे राति होय कोनो समय होइ कोनो समय होइ बेझिझक अपन सफर पूरा करे सफर कलिये तऽ कते नीक बात छै ई सब तऽ नीके न लगतै आदमी के
बिलकुल सही बात तू कहलही आ पुलिस के या अपन सबके सरकार के एहि तरफ किछो भी ह आगु करऽ के चाही किछु भी काम करऽ के चाही ई सब तरफ आओर साथ ही ही साथ रेलवे के तू उ सुनने छीही कि नहि कि हर चीज रेलवे मे देखबीही जेकि रेलवे फिक्स केने छै दाम सस्ता लेकिन रेलवे मे जेतौ चाय बेचै ले पानि बेचै बेचै ले एकदम महंगा बेचै छै आओर उएह एते जेकि नहि करय के चाही कैलेकि आदमियों हर तरह के आदमी होइ छै हर तरह के आदमी होइ छै तऽ हुनका पास ककरो पैसा होइ छै ककरो नहि होइ छै ककरो रहै छै तऽ ओकरा पैसा खर्च करै मे नहि लागै छै केकरो नहि रहै छै छै तऽ ओकरा पैसा खर्च करैमे लागै छै सएह हम कहै छी छिय जे आद जहन रेलवेके तरफसँ ओ फिक्स कयल छै पैसा तहन अहाँ पैसा जादा कैले लऽ रहल छियै अहूँ के तऽ हुनका सब के तरफ से पैसा मिलैत हेत रेलवे के तरफसँ तहन अहाँ कैले लै छियै आ उएह सब एहन बहुत देखबीही इन्फ्लुएन्सर सब होइ छथिन जेकि आवाजो उठाबै छथिन तऽ जल्दी हुनकरो सब के नहि सुनल जाइ छै लेकिन हमरा ई चीज बहुत नीक लागैया जे कोनो भी लोग ओहि तरफ आवाज उठाबै छै लोक सब लेकिन आब एहन खराब भऽ गेलै हन ने जे सही के सही नहि कहै छै गलत के गलत नहि कहै छै
ह ई बात तऽ सही कहली लेकिन उएह छै अगर तोरा निक आदमी सब भेट गेलौ सफरमे तऽ ट्रेन के सफर एक यादगार सफर सफर बनि जाय छै एते नीक सफर बनि जाय छै जे तोरा जिन्दगी भर कखनो नहि भूलि सकबिही तऽ आ इएह होइ छै जे अगर नसीब नीक रहल तऽ नीक नीक आदमी अगर भेटा गेलै सफरमे तो सफर यादगार बनवे के और कंट्रीब्यूट कऽ दै ओ सब जेकि बहुत नीक लागे छै जेकि जीवन के एक एहन पल बनि जाय छै जे चाहे तू कतौ ओ जा रहल छी ओ चीज तू भूलि सकै छीही लेकिन ओ जाइ घर ही के ओतै ट्रेन की ओ पल ओ सब तू कखनो नहि भुलि पेबही केना रस्ता बीत जेतौ केना ओते रस्ता तुरन्त लागतौ की बीत गेलै आभि कहियो ने भेटबे तेना टाइप के फील हुए लगतौ जे एगो अपना अपन टाइप के ओतबे देर के सफर मे भऽ जाइ छै ने आउ आउ तऽ उएह छै हर चीज के दुगो पहलू होइ छै किछु नीको बात होइ छै तऽ किछु खराबो बात छै ट्रेन के रहैत ई सुविधा छै अपना सबके जे तुरन्त सस्ता मे कतहु जेनाइ एनाइ तऽ कऽ लै छियै अपना सब लेकिन इएह छै ओकर गर फायदा कनि किछु किछु आदमी ओकर असहज बना देने छै ओकर अथी सब के जेकि खराब लागे छै
बिलकुल सही बात कह अली तू ठीक छै सह हँ तऽ राखै छी करब फेरो बात राखै छी